हलों हा लगी वई लगी वई।
हां चलो हाणे तुहिंजी तरफ़ा थी वयो न। तुहिंजो थी वयो कंप्लिट केतरा भेरा थी वियो।
मुहिंजो ईय हिक हिकड़ो पयो आह, ॿयो पयो आह हिकड़ो ॿयो।
अच्छा हिक्क ॿयो पयो आ।
हा, हा
मतिलब हिक हिक भेरो ॿयो करणो पऐंदो।
हा भली कोई गाल कोन्हे पो करे छॾजई हाणे थकजी वेंदीअ त।
हां हीअं तो लगे न कि अंन गले में सूर थी वयो ॻालाए-ॻालाए।
त लगदों आ, भली ईअं ई इन्हें पाण छा पैसन जे लाय ता करूं न हिन में त ईंअ लगंदई, ईंअं लग लगंदई न त भली पाण ईअं वेही हिक हिक ॾेढ-ॾेढ कलाक ता गालायूं। आहा अरे पाण हिंन में छा सिंधीअ में ता गालायूं न हिन करे।
न-न मां त हूअ भी सिंधी में ही गालाईंदी आयां अहिड़ी काई गाल काने। हिनमें छा आहे न की, ॾिसी करे थो गालाएणो पये न।
ह, ह् ह भली न ॾिस न ॾिस पहरियूं।
हा उहोई त् फिर चेन् हींअर अंन पेरीं वरे में अन हो न् अन छसो-छसौ छ़सौ घणो हो
तिअ आया उ।
हा छसौं, हींअर त हींअर त छसौं टेट टेटीह ई हो सिर्फ़।
अच्छा अच्छां थोड़ो कुछ गलत गालायो हूंदई पाण।
हा मूखे बि लगे तो हिन में सिर्फ़ मुंहजो ई थींदो या जे मुहिंजी तरफ़ा जेको गलत गालाए जदो।
तूं जेको ॻाल्हाईंदीअ तोखे मिलंदो हा जेको मां ॻाल्हाईंदमि मूंखे ई मिलंदो। इंय हा हा पांजी पांजी सिंधीअ जो आ न।
हा अॼु सही यार मूंखे आ न किथे वञणो आ बढ़िया सी जॻह ते घुमण।
किथे हलूं हिते आहे छा यार तुंहिंजा त कपिड़ा बि सुठ
मूंखे त वृंदावन अरे तूं कपिड़नि जे पुठियां छा पागल थी आईं अची करे।
अरे मिलंदा ही न आहिनि मुआ।
त तूं ढंग सां ॻोल्हींदीअ त मिलंदा न। तुंजे लाइ त हेएॾी वॾी पई सभ जॻहियु पयूं सभ जॻहियुं पयूं तई हेॾी बढ़िया वढ़िया। उल्टा मुंहिंजे साइज़ जा न मिलंदा आहिनि।
पूरी चरी आई छा?
हा मुंहिंजे साईज जा किथे मिलंदा आहिनि?
अर पो, आहे न तो वटि जीअं आहे न तो कपिड़ा जेके बि तूं कपिड़ा न पाईंदी आहीं, त किथे कंदी आहीं?
मां त ग़रीबनि में ॾई लाएंदी आहियाँ। मुंहिंजी कम वारी माई आ न, न न बासण वारा बासण वारनि खे बि डढीलाईंदी बासड़न वारन खे बि डिदी आहियां, बासड़ण वारन बासण वारन खे बी ॾई लाएंदी आहियां, पर अॼुकल्ह त छा आहे न की असांजी जेकी कम वारी माई ईंदी आ न उन जा बि छा ॿार नंढरा तसि, त मां त हींअंर न छ सत जींसु उनखे ॾई लाथियूं मास और हे न छा चइबो आ और ईअ विच में आ न ॿ ट्रे न मां सलवार कुर्ता बि कढिया हुआ, उहे बि उनखे ॾई लाथा मांस और थोरा सा पहिरीं जा कपिड़ा हुआ मुंहिंजा उ मां आ मुंहिंजी फ्रेंड आ न कि मम्मी खे ॾई लाथा त हुन पांजे स्कूल में ॿारनि खे ॾई लाथा ख़ुश थिया ॾाढा वेचारा पाए करे।
अच्छा अरे यार मुंजा कपिड़ा थींदा तई न त हाणे मां हिकिड़ी बासण वारी आई हुई हू खणी वई मां सुठो थियो यार खणी त वई भले हिकिड़ो हू ॾई वई उह भले हा उहो बाटलो ॾेई वई खीर जो।
अच्छा असां त हन उहो वठी वठंदा आहियूं, कॾहिं असां तगारियूं वठी वठंदा आहियूं कॾहिं टब वठी वठंदा आहियूं ईअं कंदा आहियूं असां त।
अरे पर उह ई आ न यार ॾिस हेॾा महंगा मंहगा कपडा कपिड़ा वठूं पो पाऊं बि न त वेस्ट ई वेंदा तई पैसा।
हा, अरे असांजी त नए कपिड़नि जी अ न सॼी तूं अलमारी ॾिसंदीअ न ॾिसी करे त तू उोइहिड़ी वेंदी मुंहिंजी ममी मुंहिंज वाइडी वाईडी थी वेंदिय मुहिंजो पापा चईंदा, मुंहिंजी मम्मी चईदी आ ऐॾा सारा कपिड़ा भरे रखिया तव छा कंदियूं ग़रीबनि खे ॾेियो, हिननि खे ॾियो। मुंहिंजी मम्मी त कम वारी मांई ईंदी आ न, चईंदी आ छा कंदी पाए करे ॾेस हिन खे। हिअं वेचारी पाए वठंदीयू पाए करे घट में घट ॿ दुआऊं त ॾींदियूं।
हुत आहे यार।
मुंहिंजी मम्मी इअं चवंदी आहे मूंखे। मुंहिंजी, मुंहिंजी बुआ बि चईंदी आ की जेको तव्हांखे बेटा समझ में अचे पाईंदा न त मूंखे ॾई लाईंदा कयो मां हिते ॾई लाईंदसि माईयुनि खे। छोकी असां हिते त कोन्ह घुराईंदा आहियूं माईअ खेे, असांजे शुरू खां हुन घर में ईंदी आ।
अच्छा हिते त ईंदियूं न आहिन कंहिंखे ॾियां?
अच्छ ईंदीयू कानन तव्हांजे इते?
न हिते माइयूं ग़रीब हिते छोकिरियूं रहंदियूं थई ॿ टे। त मूंखे मिलियूं त मां हिते रहंदियूं आहिन सही सही घर जूं आहिन त मां चयो हुनखे की भई तोखे खपनि? मुंहिंजा हेॾा सुठा सुठा टॉपर थई हेॾा सुठा ॾा सुठा त न ॾियण जी इच्छा बि न थींदी तई। पो मां हुनखे चयो की खणी वञीजाई जींसूूं बि थई सुठियूं सुठियूं। त हन चवे थी के ममी सां पुछंदम पहिरियों। मां सोचियो हेॾो घमंड तन हल हितां।
न इएं थींदो आ कें कें छोकिरियुनि खे थींदो आ।
पो न आई ख़बर थई हा आई बि न हुनखां पो न आई पो हन बासण वारी आई त मां हुन हुनखे ॾेई छॾियां।
हा सईी कई न।
उह बल्की न असांखे बि मिली वियो ऐं कमाए कमाए छॾींदी ॿियो छा हे बि सही आ।
हा सही ॻाल्हि आ मां बि त ईअ असां बि त ईअं ई कंदा आहियूं। पर अॼकल्ह मां त छा ॾी लाईंदी आहियां मुंहिंजे जीअं निकिरंदा आहिन न सामान थोड़ो घणो निकरंदो आहे न मुंहिंजी मायूंन खे ॾीलाईंदी आहियां सांडे करे रखण मथ छा ई मतिलब।
मतलब ई न आहे बल्कि ॿरियल ॿरियल सुठो ई न लॻंदो आ।
हा मां त हाण मुंहिंजी नईं अलमारी उए बि एॾा सारा जाम कपड़ा पिया आहिन पर न जॾहिं पाइण वञो त समझ में ई न ईंदो आए। छा पायां छां न पायां सोचिंदी पई आयां कॾे न सोच ई कि हन नंढा कपड़ा पायां त नंढा कपड़ा पायां त हन स जीअं यार नंढो त न यार हिते जे हिसाब सां नंढो न वेंदो वॾो वेंदो। वरी वॾो ॾिसां त ओॾी महिल सम्झ में ई कान ईंदा आहे इंअ त जाम कपिड़ा पिया आहिन पर उन चओ उन समय जे हिसाब सां
हा अउ ॿयो कभी कट्स कॾहिं कट स्लीव्स पाइणो आ त वैक्स न हूंदी आहे करल।
हा मुंहिंजो त हालां की लफड़ो कान्हे मां त पाए वठंदी आहियां। पर वरी बि आ न इअं लॻंदो आहे कि
हम्म हम्म
हा ईअं ई पाए वठंदी आहियां मां त
वैक्स न कंदी अईत तॾी बि पाए छॾदीं अई।
हा मुंहिंजे हथनि जी त आहे कान्ह हेतरी त न हे हथनि जा त नज़र ईंदा कान आहिन। और अ ना मा पन जे हुदन जा वार त मां उअं ई हटाए वठंदी आहियां बाक़ी रही टंगुन जी त टंगुन जी त मां कराईंदीयां जॾहिं मूंखे किथे ॿाहर वञणो रहंदो न टे चारि ॾींहं जे लाइ ॿाहिर वञण कॾे कराईंदी आहियां मां न त त घर में त छा मतलब कराए करे।
न न घर में केर कंदो यार।
हा केर एतिरा सूर जे जेलींदो।
वई त न तूं के कंहिंखा कराईंदी आहीं वैक्सूं?
मुंहिंजी त आहे न इह मुंहिंजी फ्रेंड आ न पल्लवी।
अच्छा हू कंदी आ या पार्लर कंदी आ।
हुनजो अथस न पार्लर तस न कुद जो।
पार्लर तस घणो वठंदी आ?
घणो उअ त वठंदी आ अन छा चइबो आ हथनि जी वठंदी आ अढाई सौ रुपया
हा
और पे हन हथ पेरनि जी वठंदी आ पंज सौ साढा पंज सौ ईअं करे करे मतलबु अलॻि अलॻि अथसि जी जो की वेक्सन में बि त वैरायटीयूं थीअचनि न
हू त आहे
त जहिड़ी करायो ता वेहिड़ो मिलंदो आ
हा न लॻंदो यार एतिरो त लॻंदो आ
ॿई त
बस करेस हे अॼकल्ह ॾिस उ एलोवेरा हनी रिका चॉकलेट कहिड़ी कहिड़ी वेंदी अच अचनि अची वई यूं थई
अरे बई ज़ाम ज़ाम
अ टेन ब टेन कंहिंमा बि न वेंदो तई
टेम ई कान वेंदो फालतू चवंदा आहिनि की हिन सां तव्हांजो इहो ख़तम थी वेंदो कारोपन ख़तम थी वेंदव पर अहिड़ो कुझु ई कान थींदो आ
कुछु न थींदो तई
हुम्मम पर मां उहो ई त चवंदी आहियां की हान केर बि पर आन हीयंर हीयंर मां हु हिकु हान घर शॉप काने घर शॉप
हा हा हा
मां हींअर न पंहिंजे हथनि ते न उहो आ न कयो आहे पर उने ॼो मुंहिंजा हथ गोरा थिया आहिनि गोरा त थिया मुंहिंजा हथ
हा थियो अथई असरु थियो तयी?
थोडो घणो असरु त थियो आहे समझि पंजाहु परसेंट त थियो आहे मुंहिंजा। पहिरें त मुंहिंजे हीअ कारा टीट हुआ हा, अरे उहो मुंहिंजे हिकिड़े आन आए मुंहिंजो भाउ हुन अञां घुरायो हुअईं। त हुन ॿ त ख़ुद रखी हिकु मूंखे मूंखे ॾिनई त मां हान उहो करे ॾिठो यूज करे ॾिठो त छो त सुठो लॻो रिजल्ट हाणे मां बि घुराईंदसि ॾिसां थी लॻे थो की कान थो लॻे।
ॾिननि में आयो रिजल्ट तोखे?
मां त हाणे जेतिरी हू ख़तमु न थी तेसीं ताईं लगाई समझि वीहं-पंजवीह ॾींहं लॻायो।
अच्छा
हा, रोज़ लॻाईंदी हुअसि न सनानु कंदी हुअसि त हुन सां ई कंदी हुअसि रोज़।
हममम
त हुने हुने सां मुंहिंजो सही थी वयो सभु।
अच्छा
हा, हुन खां बढ़िया थी वया। वरी मां हेयर वैक्स बि कराई, मुंहिंजी भेण आई त मां वैक्स बि कराई। त छा पतो हुननि सां बि थोरा सा वार-वार हटियानि त थोरो लॻे।
हा, थोरो-थोरो साफ़ थी वेंदो।
हा, त मुंहिंजी उहा मुंहिंजी साहेड़ी आहे न उहो बि हीअई चवेंदी आहे की तुहिंजा हथु हथ त साफ थी वया अथई अच्छा हिनेसा छा पत तो या तो मां घर में रही आयां सॼो ॾींहुं हिन करे थी वया आहिनि या ॿाहिरि निकिरा त मुंहिंजा बि हथ कारा ही थी वेंदा
हो त आहे, यार उस्स अहिड़ी आ।
उस्स ॾाढी ख़राब आ, कीअं हाली फिलाल ईअं थो लॻे की साड़े पई अथनि की साड़े पई हअं थो लॻे।
साडे पई हम्म।
मूंखे बि लॻे थो चई।
अरे ॾाढा भले कुछ बि ग्लब्स पाए चाहे कुछ बि पाए पर रुॻो जिते घड़ी पाईंदी आहियां न।
हा
त उतां जो ईअं अलॻि-अलॻि हिस्सो लॻंदो आ।
हा न मां बि ही न हींअर न विच में पाए रखी हुई, हिकिड़ी अंगूठी पाए रखी हुई मां त, न ओतिरो न ओतिरो त मुंहिंजो गोरो-गोरो थी वियो, बाक़ी मुंजो कारो कारो।
कारो कारो ईअं हा।
मुंहिंजो हीअ थो थी वञे मतलब थी वञे किथां खां
ख़बर आ छा, उहो कचेरी रोड ते न कहिड़ो सलून वारो आ।
कहिडो?
कचेेरी रोड ते कहिडो सलून आ?। मतलब हुते छोकिरा ई कटिंग कंदा आहिनि, मायुनि जा वार।
न यार मूंखे न खबर।
न ख़बर आ? मतलब चवंदा आहिनि। त आहे मतलब ॾेढ सौ रुपये में ई कटिंग कंदो आ, की कहिड़ी बि चऊ उहो कंदो आ।
न-न मूंखे न ख़बर तई, थी वियो तई टाइम?
छा?
थी वियो टाइम, थी वियो।
थी वयो? हा, हल ठीक आ, ठीक आ भले तूं करणो तूं कर।
हा, रूक कई।
हा-हा।